कॉले काइट देने छलियै की भेल ककर फोन आइब गेल छलए।
ओयमे आइब गेल छलै कनी।
खूब लेकिन अहुँके माल सबके फोन आबैत रहैये। हमरा त लगये खूब अहाँके अबैत रहैये फोन।
आबैत रहै काॅल यौ की कहू अहाँके हम परेशान हो जा छी कॉल स।
हूँ।
जिन्दगीमे, हँ एक कॉल कटलियए एक आयल अय नियम अय बहुत
यौ अहाँ कहलौं त कि अते आ बड़का आदमी छियै न अहाँ जे अहाँके फोने अबैत रहैया।
कहाँ बड़का आदमी अभी नै बनलियै कोशिशे कऽ रहल छी हम कि बैन जाउ कनि बड़
बैन जैब बैन जैब एय लेए कोनो नै छैय कोशिश करैत रहबै न त बनबे टा करब। एगो कहानी एगो कहानी कहूँ अहाँके। देखियौ एगो होइ छैय बड़ ड़का, देखियौ एगो पेड़ अहाँ देखने हेबै जे धीरे धीरे कऽ कऽ बढ़ै छैय ठीक छैय आ एगो पेड़ मे अहाँके देखबै दस दिनमे ओ बैढ़ जैत और फल फैड़ जाय छैय।
जल्दी बैढ़ जायत हँ।
जल्दीमे फल फड़ल आ बड़का पेड़ जे होइ छैय त ओयमे अहाँके देखैत हेबै कि टाइम लगै छैय फल अबैमे। त अहाँ देखियौ इ जे छैय इ जे छोटका पेड़ जे छैय ओयमे फल आइब गेल त अहाँ ओकरा इजिली जल्दी अहाँ उखाइड़ सकै छियै ओकरा आ उहे देखियौ बड़का पेड़ जे छैय ओकरा अहाँके टाइम लगै छैय ने उखाड़ैमे।
हूँ -हूँ।
उखाइर सकै छियै अहाँ ओकरा आराम स।
ना-ना ओकरा हुनका उखाड़े लेए बुल्डोजर सबके जोगाड़ करे पड़तऽ।
त फेर त उहे लेल न बड़का आदमीके तलाश करयके हमेशा देखियौ टाइम लगै छैय कोनो भी चीज म मेहनत
हँ त हमु त स्टे हम, हूँ धीरे-धीरे हमहुँ बैढ़ रहल छी आगे स्टेप बाय स्टेप। एके बेर कि सीधे बैन जाउ हम बड़का आदमी।
देखियौ एके बेरमे अपना सब बैन जेबै ने माइन के चलू बड़का आदमी बैन गेलियै लेकिन कते दिन। गिराबे बला तुरंत अपना सबके उखैड़ कै फेक देतै। लेकिन अगर मानू पाँच साल, सात साल मे बढ़लियै अपना सब तऽ टाइम लगतै नै लोक के उखैर कै फेकय में। वैह नै जैड़ जे मजबूत भऽ कऽ अपना सब उठबै तऽ जल्दी लोक उखैड़ नै सकय यै लोक के उखाड़े लै बुल्डोजर लाबऽ पड़ते तऽ बुलडोजर त अपनो सब बर्दाश्त कैर सक के
हां यौ इहै लै अभी जैड़ मजगूत करे पे लागल छी हम कनि टाइम लगते। लेकिन पहिले बेस कम्प्लीट कऽ लै छीयै अच्छा से।
वहै लऽ कऽ कह रहल छी तब और कहियौ अहूँ लग कोनो कहानी ऐछ की जे कनि मोटिवेशन हमरा दिए पढ़य लिखय मे एको रती मोने नै लगय यै यौ पढ़य के।
कहानी की कहू जेहो नय कहानी सब तऽ अभी नै ऐछ लेकिन बहुत परेशान छी अभी कॉलेज से
छै समुंदर में देखय छियै कते बड़का-बड़का आदमी सब रहै छै। लेकिन समुंदर के गिराबै लै फेर कोनो एगो आदमी के तलाश छै जे समुंदर पार कऽ कऽ नऽ उ क्रॉस कऽ जेतय सबटा।
समुंदर में से केतनो पानी निकाएल लेबै तऽ समुंदर के थोड़ी फर्क पता चलतै।
किछो नै पड़तै वैह अहाँ बाल्टी मे
बाल्टी में छै। कहलियो तऽ बाल्टी में भरलाहा के निकैल सकय छी, समुंदर बला के नै नऽ निकाएल सकय छी।
आब समुंदर मे से एक बाल्टी पानी निकालिए लेबै तै कुछो थोड़ी हेतै।
कुछो फर्क नै पड़तै वैह लै कह रहल छी नै कि अपना सके समुंदर बना पड़य छै, अपना सबके फैमिली के एत्ते पैसा अपना सब कमा लेबै जे अपना सबके मे सब पैसा निकाएलो लेतै तऽ अपना सबके फर्क नै पड़तै समुन्दर बनय के छै पैसा के माम
हुं एगो पिलर गिराइयो देतय तऽ तैयो हमर पिलर खाड़ रहतै। एगो पिलर गिराबे से थोड़ी गिर जाएब।
सुनू नै एगो पिलर से गिरते तऽ दसगो पिलर खड़ा भ जेतय।
हां।
ल कै चलय के छै नै अपना सबके
हां-हां बिल्कुल
गीराबै एमे की सब हेतय यौ कीछ समझे मे नै आबय मैं हमरा।
फेर आबय के की कहू ए बेर बहुत पहिले तऽ कनि ढिलाइ छलै ए बेर बहुत टाइट कऽ देने छै यै। ए बेर बहुत टाइट कऽ देलकै छै अपना सबके एक तै दू-तीन दिन तक अथी अहाँ के कॉलेज जाय परत रहबे करे गांव-गांव घुमु सारा बा डाटा लियो।
हेतै की सब यौ, कथी करय के रहय छै।
हेतय यही जते अपना सब पढ़लियै नै तीन साल मे वही एक तरह से प्रैक्टिकल वर्क। करबै अपना सब गाँव के किसान सब से मिलबै। की प्रॉब्लम छै हुनका की-की खेती करल जाय हय, कोन महीना मे करल जाए छै। यही सबके बारेमे बतेबै अपना सब अ उ
जे पढ़लिय जे बुझ किये उएह सब किसान के समझाबे पड़तै।
हूॅं, समझाबय पड़तै अहूँ समझैयौ हुनकोसे नॉलेज लू
स सरकार बहुते चीज हो गेलै। से सब तऽ आबय पड़त खेती बाड़ी मे तऽ अपनासे किछ नै चढ़ा सकै छी हुनका सबके
उस उसमे तऽ ओ सब आगहि होते। ह स्कीम के बारे मे अपना सबके पता करय पड़त ओहिके बाद हुनका सबके समझाबे पड़त।
हां, जे केना-केना नवका-नवका स्कीम आयल छैय, जे अहाँ लऽ कऽ जेना देखियौ अखन सोलर प्लेट बला बहुत नीक सिस्टम चलि रहल छैय, कल अथी ई सबमे किसान बहुत फायदा के चीज छियौ, मतलब कहबे नै त अधिकतर से सोना के खेती भेलै, सोलर प्लेट अगर लगा लेतै, किसान सब त प्लेट मे सब होइ छैय, जे मानिके कथीह
सोलर प्लेटमे तऽ सोलर प्लेटमे हां
तऽ फायदा की छैय से कहूं नेय अहाँ सोलर प्लेटसे मोटरसब दैय छैय, लेकिन ई चीज अहाँ कहबै नेय कि किसान के केना फायदा हेतै।
हूं
किसान के देखियौ हम बताबै छी, केना फायदा हेतै से समझबै देखियौ किसान के केना फायदा छैय तऽ डीजल सब मे खर्चा छैय ने लेकिन एक बेर अहाँ सोलर प्लेट लगा लेबे ते एके बेर इन्वेस्टमेंट लगैय छै एक बेर पैसा लाईग गेल, अहाँ के तऽ बार-बार नैय लगाबै के छै। बस ओहिके बाद अहाँके साल मे बहुत कम खर्चा छैय पच्चीस सौ साल में यौ दऽ रहल छैय, बुझलियै लेकिन नीक-नीक पैसा सब नैय खेलकै य यौ कथी छैय पता अछि अहाँके पहिले अपन इन्वेस्टमेंट लगाबऽ पड़त नेय पहिले अहाँके पैसा देबेऽ पड़त। फेर सरकार देत अहाँके सब्सिडी जब अहाँके पैसा भऽ गेल ने जब अहाँके लागि जायत ओइ के बाद सरकार दैय छै पैसा छूट दे लेकिन हम
अपने जिला में देखलियै कही लागल मधुबनिये जिला में हम ते नैय देखलिये रहलियै कपुरिया कही।
यौ बड़का किसान के लागल छै, खजौली सब में छै, किसान सब ओ सब लगेल किया की ओर यौ आ दमकल बुझियौ ने दमकल जे चलाबै छियै अपना सब ओहिसे ज्यादा धूप सब पैइन फेेकै छै, मोटर से अहाँ के विश्वासे नैय हैत की पूरा मुँह भरि तब पइन फेेकै छै, खूब स्पीड मे बुझियौ अते दमकलो नेय फेेकै छै, जते पावर छैय। आ अई से फायदा छैय, ने सब हां मोटरो से बेबी एगो आबै छैय, ए सी एगो आबै छै, डे सी बी सी
ओ अप्लाई हूॅं मोटर के तऽ हमहुँ अप्लाई केने छी दम दमकल सबके, हां दमकल सबके रैख देबै घरे पे दमकल में ज्यादा खर्चा होय जाइ छै।
तऽ सोलर वला मे यो अहाँ देखनाइके सुनू नऽ हम की कहै छी, अगर अहाँ लग दू लाख तीन लाख अछि, न दू लाख हुए करीब अछि, अहाँ लग तऽ अहाँ सोलर लगा लियौ ठीक छैय, अहाँ ओइ सऽ ए सी यो। चला लेबै सब चीज चला लेबै कनी अगर पैसा और अइछ मैनकऽ चलू। तऽ आहाँ बड़का बड़का दूगो तीन गो बैटरी लगा लियअ तऽ सोलर चार्ज कऽ कऽ आ। आहाँके सात आठ घंण्टा ए सी यो चला देत भैर रैत। दिन कऽ आहाँ के धूप सऽ चलत ए सी आ रैत। बैटरीसँ चलत बहुत फायदा छै लेकिन मेन छै न कि अपना सब दिस। बढ़िया- बढ़िया कम्पनी एबेै ने केलैया ई चीज बताबेै लेल। केना की सब्सिडी छै की सब छै से सब। यौ ई कैह रहल छी कि अपना सबके रिज्यूमो डालऽ परतै कॉलेज के प्रोफाइल पर? जे सिखेलक ए। रिज्यूम जे सिखेने छेल्ला ओहो बना कऽ डालऽ पड़तै न एब। कॉलेज के वेबसाइट पर हँ आब। आब आउ पहिले ओयके बादे बनेएब रिज्यूम।
हूँ, हूँ। देखियौ ने दमकल मे किसान सब परेशान हो जाय छै यौ।
दमकल मे परेशानी नै छै तऽ देखियौ आहाँके उठा कऽ। तेलो के खर्चा छै ओहो पर सायकल छै।
एक घंटा मे एक लीटर पी जाय छै।
देखियौ किसान मैनकऽ चलू जते बचत करतेै न तऽ ओते ओकरा फायदा भेलै देखियौ। कियाकि एकरा सब के छअ महीना आ साल भैर के फसल के- होय छै ने पैसा किसानी मे तऽ मानू साल भैर मे अगर बीस- बीस हजार तीस हजार रुपआ मैन कऽ चलू किसान के तेले मे लाइग गेलै। तऽ ओते रूपया तऽ बचत भऽ रहल छै कते अनाज भऽ जेएत।
हँ।
भऽ जेतै। तऽ किसान के तऽ जते बचत हेतै ओते फैदा छै।
हँ आ किसान सबके- जेहो अनाज सब ओतेक पैसो लगाके करै अइछ नऽ तऽ ओते पैसो नै ने दै हैय सरकार।
नैय दै छै आब फायदा नै यौ सरकार के गलतियो नै छै एय मे। दल-दलाल कमाई छै सरकारो के गलती नै ने छै आदमी सब के जे देख- देखियौ एतऽ सँ लै छै बीस रुपआ मे फेर ओ- बीस रुपये लेलक ओ पच्चीस रुपये बेचलक तीस रुपये बेच एना-एना कऽ के मार्केट मे ओ- पहूँच गेल पचास रूपये रेट आ जेकरा जै हिसाब सऽ ज्ञान- मानू आहाँ लग चमकाबै के ज्ञान अइछ नऽ कोनो चीज के देखियौ। ओ कते आदमी के देखैत हेबै गाड़ी लऽ लै छै। आ ओकरा इज्जत नै कर छै आ उएह देखियौ लेनिहार के बेचे लेल लय छै। तऽ ओकरा लऽ लेत चमका देत आ। फेर बढ़िया रेट मे बेच दै छै ओकरा तऽ जे दिखे जो दिखे जे दिख- दिखत उएह बिकत से वला नारा नै सु-
हूँ आ वहि वही स- तऽ वहीं सामान किसान के खेल माने बीस रुपए बेचलक आ पचास रुपए खरीदलक। कटल तऽ।
केलियै? आय कैल्ह बुझै छियै किसान सबके घरो चलाबै के छै खेतीए सँ बच्चो सबके पढ़ाबै के छै। आय कैल्ह तऽ सब चाहै छै ने हम अपन बच्चा के नीकसँ नीक इसकुल में पढ़ाबी।
लेकिन नै नऽ कऽ पाबै छै यौ की कहबै। छोट मोट किसान के तऽ पहाड़ हो जाइ छैय ई सब चीज।
पहाड़ भऽ जाइ छैय आब। सभ देखियौ खेती छोड़ि छोड़ि कऽ भागि जाइत रहैत छैय बाहर। अहाँके याद हुएै कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा हमर सबके ने खेती मे जी डी पी उठैत छलै नम्बर वन पर किये? ओहि टाइम मे सब अपन अपन गाँव में बेस सब उगाव लगले खाना सब सब्जी कियो उगा लै किछु उगा लै ऐना जी डी पी बढ़ि गेल छैय। अपना सबके कोरोनामे लेकिन फेर उएह भेलै देखियौ सब आइ काल्हि देखै छियै।
आब गेल छैय।
सब फील्ड बन्द भोऽ जेतै।
हूं हूं सब एग्रीकल्चर कहियो नहि बन्द हेत हूं। एतेक लॉकडाउन लगले की से की भेलै कहियो नहि बन्द भेल।
आ सब देखियो अपन गाँंव में आबि गेले कोरोना टाइम में सब उगाबऽ लगले से जी डी पी भाइग गेलै वएह देखियौ फेर देखियौ अपन बाल बच्चाक के पढ़ाबै चकरमे फेर सब चलि गेलै कमाइ लए फेर अहाँके कोइ उगाबै नहि छैय। मेन छैय देखियौ घरोवला सब सब आइ काल्हि जमाना यौ जमाना की भऽ गेलै पता अछी आइ काल्हि सब चाहै छैय हमरा कार हुए, घर हुए, बंगला हुए सब एकर पीछा भागि रहल छैय।
हूं तऽ काम करते तऽ खेतो से कमा सकलै यौ किसानो सब कमा सकलै कनि जादा अथी करू।
खेतीसँ कमा लेतै मानि कऽ हम चलैत छी लेकिन पता अइछ एकरा सभके बढ़िआँ प्लेटफॉर्मे नहि मिल रहल छैय बेचै ले। बेचतै कतऽ किसान सेे छैय न। सबसे ज्यादा दिक्कत इएह छैय कि बेचै के नहि मिले छैय।
आ गांव गांव में पैक्सो सब रहे छले तऽ पैक्सो सब के अभी बन्दी चले छैय कहाँ कुछ चले छैय जे खरीदे छले सामान
के नहि छैब। पैक्सो सब खरीदे छै ठीक छै लेकिन किसान सब पैक्स के नहि द के ककरो और के द दय छै। छै आ सरकारियो रेट बहुत कम मिलै छै यौ किसानसभके। तऽ एहि दुआरे किसानसभ की करै छै साइड सँ खेत कनि।
पैक्स में मिलै छलै यो ज्यादा कनि नॉर्मल से
हँ से तऽ मिले छैय मानै छी।
हूं लेकिन ओहो तऽ नहि चलै छैय जहाँ देखियौ वहाँ पैक्स बन्दे मिलत अहाँके।
अपना सब के लेकिन